च हाल चाल त ठीक छै नु ह हमरो सभ ठीक छी आओर बताय छी की हालचाल छी नहि हम तऽ खाली बैठ उठै छी तऽ सोचै छी कि त गपशप कऽ लेबै छी
अच्छा अच्छार पहिले पहिले पूछि लेबे चाही कि दोसरवला सामनेवला फ फ्री हय कि नहि फ्री हय एहि लऽ कऽ फोन थोड़ी घुमा दैके चाही
ह खइ पठै सु गप सप पले होइ जाइ छै
नहि तऽ पूछि लेके चाही कि हम फ्री हय छी कि नहि होय छी
ह तऽ हम शुरू से नहि पूछै छीै हम जब फ्री होवै छी तऽ हम सामने ल क के फ्री कर देबै छी
तऽ ईसभ चीज ठीक नानु छै
सब सब ठीक ठीक छी सब ठीक खाली कह ब ठीक न बकि स
ई सब च चीज अच्छा ना लगै छै हँ हँ
हलो ना तऽ हम हम कौल कौल बे बानि छी काट ना छी आ खाली बैठय छी त ओ गपशप तऽ करबे करै छियै मुद्दा
नहि तऽ पूछि लेबेके चाही अपनेके एहि लेखा फोन घुमा देल छै ई सब तरीका ठीक ना छै
अपने के हम बहुत बार देख ले छी
अच्छा
अपन तरीका सुधारे छी अपन तरीका सुधारै छी
हू हूं का करै छी अभी
अभी तऽ बैठल छी एगो एगो बेकार आदमीसँ बात करै छी
हऽ घरेमे
आ ह ह बहुत बहुत करीबी आदमी छियै दोस्ते छियै एगो
ह समझै छी पापाके अपन दोस बना लेबै छी
न न पापा ना नु छी फोन पे
आंसर बोल
बेटा छी हमर हमर पहिलका बेटा एगो न रहल छै पहिलका बेटवा
हू ह ह
जकरा हम शादी करि देले छी
हँ समझैय छियै
ह ओ ओकरे बेटा छै से बात करै छै
हू अच्छा ठीके बात
हाँ अपने बताओल जाउ का करि तब पढ़ाइ कै सभ चलै छै पढ़ाइ अपनेके कैसे चलै छै
हँ पढ़ाइ ठीक ठाक चलै छी
ओ कोन ची कोन चीज पढ़ै छियै अपने
सभ पढ़ै छी
नाम बताबै छी
तू न समझै छी हम नाम बताबै छी तऽ पढ़ै वे के खाली समझै छी
ओ
हूंम्म समझै छी हूंम्म
हँ हँ सही बात छै सही बात छै
उहे तऽ आर बताबै छी खेतीमे का का करै छी
खेतीमे आब लड़कन सभके का समझमेइ खेती क भेल छै करैवलाके नहि समझमे आइ अपनेके का बताइ अपनेके बुझ अपनेके बुझाइ अपनेके न बुझाइ का बताइ अपनेके हम इहेसभ चीजसँ इहेसभ चीज बाते बात आओर का कहै छी इहे सब चीज छै
हँ ई सहि बोले छीयै कोनो बात नहि छै। हम सिखा देबौ तोरा के। जे हम जानि कऽ सिखाबै छी ने, तोरो के सिखा देबौ।
बढ़ियाँ छै बढ़ियाँ छै
हूंम्म ओर बताबै छी सोचै छी कि वैष्णो देवी चलै छी फेर घूमे
चलै छी चलै छी
बै बछ
हूँ
ओत ब आबै छी जाकऽ देखै छी बहुत मजा आबै छै ओतऽ
चलैत छी हमरो ले चलैत छी
हँ तऽ तऽपर मान छै तऽ मान।
हँ इहो बात छै बगलमे जाय देबै छैे ने वहाँ कहाँ चल जाइ
कहाँ जाय देबे छी क बगलके तऽ नहियो जाय देबे छी उतना दू थोड़े जाय देबे छी एके बारमे हमनी तऽ सोच रहे छी कि जे पहिने एने करी मान रहै छी ओकर बाद के चल जा हमर धीरे धीरे आगे बढ़े छी
हमरा तऽ घंटा कही बगल घर के पीछे जाय देना छै फील्ड मे जाबे न दे छै घूमय जाइ छी फालतू फालतू लैका कहै छी
हँ ई सब बात थोरे कहल हो जे फालतू ब छै कहला से तऽ आदमी कोनो किछो कह देबै छी हम बताे छी हमर तऽ उह बा सुर उठै छी खाना उनाा खाना बनाइे खाइ छी सब तूपी के
धीरेे बोलै छी हमरा नीन्द आ तबे ठीक ने छै ने
ह कोचिंग छै अपन त तऽ फी ओके कोचिंग वचिंग से जा ओके कोचिंग एक घण्टा पर ओ फेर दोस्त सबके घरे उरे जाके छोड़ उड़ के फर के घर इह सब कामम पै छै दिनमे ओकरा बाद कोचिंग सँ घरे अबै छी तऽ अपन वही खा पीके दोकान उोकानमे जै छी दोकान मे जहय के बाद फेर दोकान मे से निकलै के बाद जाक घरे कुछ होमवर्क उमवर्क बना उना के सुत जाहैछी आरो का ओकरा बाद होमवर्क के बना लेबे छी शाम वला कोचिंगवा के फेर ओक बाद शाम वालला कोचिंग जा के करै छी ‌औ होमवर्क उमऽ चेक करा उराकऽ फेर रातिमे आठ बजि जाइ छी
ह
आठ बजतै
अपने इटी घर सन इंटी घर सन और डिफर सियनसन पढ़ि लेलेे छी
नहि, एखन नहि आबै छै हमरा में।
तभी कोन ची पढ़ाइ छी मैथ मे गणित
हमरा आर इीन्टिरी पढ़ै छी क्या बोलै छी उसको ट्रीनोमेट्री बोलै छी
अभी त्रिकोणमिति पढ़ैत छी।
ट्रीगोनोमेटरीमे छगो चैप्टर मे बारह गो एक्सरसाइज होइ छै मतलब बारह वटा एक्सरसाइज एक्सरसाइज होवे छै खाली ट्रीगनोमेट्री मे
ओहो हो बाह
उतना एक्सरसाइज होे छै एगो एक्सरसाइज मे कम से कम सएगो कु छै सात सए क्वेश्चन बनाबै छै तब जा कऽ ट्रिगनोमेटरी क खतम होवे छै
आ ओहो खाली बूकेके
हँ, बुकक नहि, आर एस अग्रवालक बात करै छी हम।
वाह, आर एस अग्रवाल सॉल्व करै छी।
ह तबह एन सी आर टी से कहाँ होइ छै इलेवेन्थमे आ सेथ पढ़ै छी
हँ, सही बात छै। सब समझ में आबै छै त्रिकोणमिति में।
न नॉ ट्रीगोनोमेटरीमे उतना मे न आबै छै मने ऊपर ऊपर सब समझ जाइ छी
अच्छा साइनके उल्टा क भेलै छै साइनके डिफ्रेन्सिएशन करै छी तऽ साइनके डिफ्रेन्सिएशन करै छी ने
साइन के कोर्शक होगा इसी
साइन कऽ कोशक ख खोजइ छी हँ साइन क कौस भेलै छी साइन क कोन चीज बोलै छी सीधा बताै छी ने
कस कहै छै कस
क से त सुनी न तऽ अपन किताब को खोलके पढ़ाइ पर भी ध्यान देबै छी एहि लेखा तऽ मैथ ना चली हो
हू
साइनके अगर कौशयके याद छी तऽसँ एहि लेखा काम नहि चलै छी पढ़ाई पे ध्यान देबे के पड़े छै साइन के कस हो छी
अच्छा
ह आ साइनके इन्टीग्रेशन क भेलो छी
इंट्रग्रेशन आब पढ़ै छियै अभी
त अपने बताएले त रहनि कि ए लेखा जोन साइन सिम्बल रहल अछि ए लेख ओ ओकरे ने इंटीग्रेशन कहले छी
स इन्ट्रोडक्शन देबै छी नू
हू
तऽ ओइमे से बताबै छै कि ई पढ़ना है तुमको अपन अपना पढ़ै छी तोरा इहे सब करै छी ना बताबै छी कि अभी पढ़ाइए देबै छियै अभी
ओ अभी ना पढ़ै छी कोनो बात नइ पढ़ै छी पढ़ै छी
हू
पढ़इ छी
डिफ्रेंसिएशन मनेय ने कहै छी टेनक के कट छै ई सबवला
टेनके कट न नु भेलै छी टेनके सेेक भेलै छी
टेन के कोट मे होै छी
अपने खोलिक देखैत छी न भेलै छी हमर नाम बदलि दै छी
तुम जाके देखै छी हम पढ़ै छी तबे बोलै छी
अरे अपने देखै छी टेन के कट न टेन के सेक बेलै छी
न भल तऽ कहै छै कि साइन के सेेक होे छै आब कहै छै टेन के सेेक होय छै
साइनके कस भेलै छी साइन के कोस टेन के सेक भेलै छी
एगो क्वेश्चन पुछे के तऽ लूरे न होवै छी
ह तोरा आन्सरे न मालूम उत्तर न मालूम तब क्वसचन तऽ खराबे नहि लगै छै
जी हम तऽ खुद मैथ पढ़ै छी
कहाँ पढ़ै छियै यहीसँ गलत गलत सलत सभ बताए छी एन्ने ओने गलत सलत पढ़ै छी तऽ कहाँसँ सही बताबै छी सही बताबै लए छै पढ़ैके पड़ै छी न
हूं हूं एकदम सही बोलइछिए ह सहि सहि सहि बोलै छियै
इएहसब बात छै
ती ता चलै छै
तब केतना दिन भ‌एल गए अपने घूमय केेनहु गेल छै
ह अब उ त हो गेल एक डेढ़ महीना हो गेल रहि छी पहिले वैष्ण देवी गेल रहे छी ओकरा बाद न के मे गेल रहै छी
ओ जाएके सोचै छै कि ना
हँं तऽ बनारस के तऽ प्लान बनबे छी पर एगो बीच मे क दसे
काह बोलै छी बीचे मे ओकरा बाप माना क लै छी नहि जाय छी
आ कोनो बात न कोनो कोनो न
हूं हूं हूं आ कोनो कोनो के बाप जो अथी होय छी समझै छी न की बोलै छी
हां ह समझैछी समझैछी
कहाँ करै छी सबके अच्छा कोनो बात अी तऽके करै छी कॉल हम
हू ठीक छै ठीक छै नमस्ते छी
ओ